हलो।
हलो।
हा दीदी हरिओम।
हरिओम हरिओम।
ओर ॿुधा ठीक आयां। तव्हां?
मां बि ठीक आयां।
मां जबलपुर मां।
अच्छा। जबलपुर में रहंदा आयो तव्हां? अच्छा। ॿियो ॿुधायो?
बस सभ बढ़िया ई आहे, मां हिन मल चांह पीती आहे।
अच्छा। ॿियो छा कंदा आयो? हाउस वाइफ आयो तव्हां?
हा। हाउस वाइफ आयां।
अच्छा घणा ॿार तव?
ब।
अच्छा वॾा तव?
हा हा हिक छोकरी, हिक छोकरो, छोकरो ॿारहें में आह।
हा।
अंउ छोकिरी कॉलेज में आ।
अच्छा।
हा।
घणा माण्हू आहियो घर में?
ह, अठ, ॿ फैमिली रहंदा आहिनि।
अच्छा।
हा। ॿ फैमिलियूं, बस ठीकु आहे।
हा।
तहां छा था करो, हिन मइल?
मां बि, मां त वर्किंग आहियां, त मां हाणे कोर्ट मां एक्चुली एडवोकेट आहियां।
अच्छा!
त मां हाणे ई कोर्ट मां आयमि थोड़ी देर थी। माँ रोटी अॾा हाणे खाधी, थी वियो हूयो अद
अच्छा
हा, त हाणे अंञां वेठी आहियां, पो फ्री हुयमि त सोचो कॉल करे थी छॾियां।
हा। मुंहिंजो सतो कोल आहे हे।
अच्छा।
हा। न, छे,, छे आयो आहे, ऐं हिकिड़ो हिन मइल, मां लॻाई आहियां।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही आ। मांहांजो त ॿियो मांजो त ॿियो ई कॉल हा हियो।
अच्छा!
हा। हा मां बि अॼु ई जॉइन कयो आ।
हा -हा।
हा।
ऐं तव्हां क काथे रहंदा आहो?
मां त इंदौर में रइंदी आहियां।
अच्छा हूंदा उआ।
हां
अछा
इंदौर मां आहियां मतलबु मां आहियां बुरहानपुर जी मुंहिंजी शादी इंदौर में थी आ।
हां, हां और ॿुधाओ?
बस बढ़िया आहे सभु कुझु, ॿियो छा करदां आइन? तहांजा घोट छा कंदा आहिनि?
प्राइवेट जॉब आहें नमकीन जो।
अच्छा
हा।
हा
प्राइस जो कमु कंदो आ। विकणंदा आहिन असां।
तंहां इंदौर कॾी आया आयो?
इंदौर न आई आंयां कॾहिं बि।
अच्छा
इंदौर, भोपाल भोपाल न वई आहियां बाक़ी शीरडी वीरढ़ी घुमी थीं आई अया खाटू श्याम शिरड़ी
अच्छा तव्हांजा माइके वारा किथां जा आहिंनि?
बिलासपुर।
अच्छा बिलासपुर जा अच्छा
पुनः हुं
वेंदा हूंदव न तव्हां छुट्टियुनि में?
हां साल में हिक बार वेंंदा आहियूं।
हां
ज्यादा न छुंटी पवंदी आहे न गर्मीअ जी।
हां
त पोइ वेंदा आहियूं ॿार बि त न वेंदा आहिनि न छोकिरी त वेंदी नाहें। अ छोकिरो वयो हुओ न हिन बार चवंदो आहे मा न वेंदम भाई। मज़ो न ईंदो आहें।
मजो न ईदें आ हुते।
हां थोरो गांव, गांव एरियो आहें न थोरो त हुनखे मज़ो न ईंदो आहें।
हां हा जबलपुर त वॾो आहें सुठो आहें।
हां हिते घुमंदा रहंदा आहिनि न। हां उते घर में वेठा हूंदा आहिनि त समझ में न ईंदो आहें न।
हां सही गाल आहें, सही आ।
तव्हांखे कहिड़ा केतरा ॿार आहिनि हिकु ॿ?
न मांखे न आहिय न हाणे त प्रेग्नेंट आहियां मां।
अच्छा
हां
हिनमहिल सादी थी आहें?
हां न माखें थी वियो हो पंज छह साल थी विया आहिनि शादी खे हाणे प्लान कयो न। पैरू मां फोकस कयां छो करू हो हेंॾा पो जीअं टाइम मिलंदो कंदमि।
हां हां
हाणे वरी प्लान कयो हुयो त हाणें
हां ठीक आ। हम्म हूं ठीकु आहें भाई हू भी न।
हां हां वई सभु ज़रूरी आ।
हा हा सभ ज़रूरी आहे। हा हा हा तव्हां घणे साल जा आहियो त?
मां इक्टरी जी आहियां।
अचछा
हा पंजवीह छवीह में शादी थी हुई हुनजी पोइ हाणे प्लान कयो हुयो।
हां ठीकु आ न भई हा न
हा, जीअं महल माखें इहो हुयो। करियर बि ॾिसणो आहे पंहिंजे पाण खे थोरो।
हा
ज़रूरी आ न
हा- हा करियर त ज्यादा ज़रूरी आहे। भाई न! हा -हा -हा
छोकिरियिन लाइ त सभु कुझु ईअं लॻंदो आहे हाणे मतलब की अॼकल्ह महांगाई बि हेडी आहे त सभु कुझु औ सभिनि खे सभु कुझु खपे थो।
हा, हम- हम
न
अॼकल्ह ॾाढो ज़रूरी आहे मालूम ही सभु कुझु भाई, न? हा ऐं हाउस वाइफ में छा आहे बुधाय न? हाउस वाइफ म नेहा कुछ कम न
मार पाएस न हाउस वाइफ में कमु त मई लेडीसूं हेॾूं कमु कंदियूं आहिनि, तॾहिं बि हुनखे एप्रीसिएशन न मिलंदी आहे कुझु बि। अहिड़ो कम कंदियूं आहिनि घ घटि थो न आहे घर संभालणु।
ॾाढो कमु रहंदो आ भाई थकिजी पवंदो आ
हा तॾहिं भी माण्हू हुनखे एप्रीसिएशन न- न कंदो आ, हुन खां पोइ पैसे- पैसे लाइ मुहताज थी वञे लेडी घर में चै सभिनि खां आहे मुंहिंजो घोट अची ॾिदों त मां कुझु खरीदे पाईंदमि। पंहिंजो पे पाण खे पैसो हूंदो आ त मतलबु कुझु बि शइ इच्छा त वठी कर खाई छॾी आ, वठी अची छॾी जो बि वणे थो वठो पाणे ई, कंहिंखे चण जी ज़रूरत ई कान्हे।
हा- हा
न
उविइ त, हा- हा दिन भर कम कयो, दिन भर भाई कुझु कुझु न कुझु, कुझु न लॻो पियो हूंदो आहे घर में
हा सॼो डीह कुझ न कुझ कम लॻिय ई हूंदो आ।
हा कुझु न कुझु ॾिसण में ईंदो ई आहे। अरे! हे ख़राब आ, हो ख़राब हा भला ये आहे, हो आहे न?
सही ॻाल्हि आ।
हा अ सुुबुह जो छो न त बसि कमु- कमु रंधिणे में खड़े- खड़े हालति ख़राबु थी वेंदी आहे भाई।
हा सही ॻाल्हि आ, सभिनि खां पहिरयो वरी सभिनि खां पहिरियों नाश्तो हूंदो, वरी ॿारनि
हा कपड़ो आ, बासण आ सभु भाई न माई ईंदियूं आहिनि त द ॾिसण में ईंदो आहे न भई छा? कपिड़ा घुमाए करे ॾियो माई खे
वई त, माइुनि लाइ बि त बीहणो थो प
हा, जीअं -तीअं करे हली वेंदा आहिनि। ह न त फ भाई हा हा ह हु हु
हा- हा हुई त न और ॿुधाए दीदी?
बसि बढ़िया आहे। तव्हां ॿुधायो ॿियो केरु -केरु रंदो आहे घर में?
में बस फैमिली रहंदा आहियूं न असां
अच्छा मतिलबु तव्हांजी ॾेराणी आ छा?
हा ॾेराड़ी बि आ भेॾं बि आ सॻी चार आहे न चार ॾेराणी जेठानी आहेन न त ॿ अलॻि रहंदी आहे न, ॿ साथ में आहिनि हा तो जो मुंहिंजी भेण आहे न हा वॾी आहे मूंसां वॾी आ
हा, सुठो लॻंदो तव्हांजी भेण बि आहे त
हा हा छाहे की हिकड़ी वञे त ॿयो संभाले वेठी वेंदी आहे न भई घर
हा भई हा इहो त वरी सुख आ न इयो वरी
हा
आहे वरी बि ॾेराणी जेठाणी में एॾो न हूंदो
हा हा
भेण हूंदी आहे त संभाले वठंदी आहि सही ॻाल्हि आ, हुननि खे बि ॿार हूंदा न ॿ
हा हुनजी छोकिरीअ जी शादी थी वई आहे हुन खे ॿ ॿार आहिनि हा बाक़ी छोकिरे जी माइटरी हले थी
अच्छा
हा आहे पंजवीह साल जो आ छोकिरो हुनजो चिठो विठो ठा न न ख़तम गुज़ारे विया आहिनि भाई ससु त हिन महिल ई गुज़ारे वई आ पंज छह महीना थी विया आहेन बाक़ी सओरो ख पंज छह साल थी विया आहिनि। हा अरे न भाई बारिश कुछ बि कान्हे हिकु टे ॾींहुं टे ॾींहं थी विया आहिनि पाणी किरे ई नथो भाई गर्मी पर ॾाढी आहे ॾाढी
अच्छा।
हा
हा हिते बि वैसे त थींदी आ हाणे ॿ टे ॾींहंनि खां प्रोपर आया मौसम भली ठही आयो आहे पर न
हा, हा मौसम सभु जॻह हिकु ई जहिड़ो थी वियो आहे। हा न
हा
हा पाणी किरंदो त सभु जॻह न त न
हा हा सही ॻाल् आ
हा
ॿियो तवा सत्संग वत्संग वेंदा आहियो
हा वेंदी आहियां हफ़्ते में ॿ ॿार। हरे माधव
अच्छा, हफ़्ते में ॿ बार वेंदा आहियो
हा हा हरे माधव निरंकारी जो बि थींदो आ हली वेंदी
निरंकारी में बि वेंदा आहियो
हा हली वेंदी आया निरंकारी में बि हा
अज़ मम्मी वारा न निरंकारी आहिनि, मामा वारा बि निरंकारी आहिनि।
बि आहिनि। निरंकारी में बि, हरे माधव में बि, जो बि थींदो आ न त वेंदा आहिनि।
सही गाल्हि आ।
हा हाणे त चालीसो सालु चालू थींदो न झूलेलाल मंदिर में।
चालू थींदा। सोरे खा़ केॾी़ तारीख़ खा आहे।
सोरी- सोरिह़ तारीख़ जो
हां, तां रखंदा आहियो छा।
न रखंदी न आया, वेंदी आहियां बाक़ी चालीह ॾींहुं।
वेंदा आहियो चालीह ॾींहुं झूलेलाल
सुबह-शाम हा।
सुठो आ भई।
हां रोज़ वेंदी आहिय।
हां इलाही माण्हू वेंदा आहिनि।
हा हा
मज़ो भी ईंदो आ माण्हू।
हा हा सु हा हा न सुठो लग़दो आ न हुते वंञी करे भाई।
न उवई माण्हू चईंदा आहिनि इलाही माण्हू वेंदा आहिनि न चईंदा आहिनि की मज़ो ईंदो आ।
हू हू हा
हा
मज़ो ईंदो आ।
सही ॻाल्हि आ।
हा
ॿियो़ बाक़ी छा?
सभु बढ़िया ई आ बाक़ी, तहां ॿुधायो?
बसु मां बि बढ़िया आया।
रोटी करे, रोटी करे वेंदा आहियो ज जा वेंदा आहियो त कोट वोट?
सुमर ॾींहं एक्चुअली मां अ मोर्निंग में त ब्रेकफास्ट मां ई कंदी आहियां। मंझनि जो बि एक्चुअली मम्मी अऊं मां मतिलबु ब्रेकफास्ट ते पहली ब्रेकफास्ट ताई त न। ऐक्चुअली भाजी वाजी बि सभु काम करे मतिलबु मंझनि जी बि ठाहे छॾंदा आहिनि।
हू हू
पो हाथ के साथ पेहरो त मां टिफ़िन बि खणी वेंदी आया कॾी। तॾी, त पो लंच बि ठाहे ईंदी आहियां।
हा हू
त ठही वेंदो आ मंझनि जो बि रो टी ठई वेंदी आ, हां इकट्ठी। पो ब्रेकफास्ट बि हले? इंदी आ जेसिताईं मां ब्रेकफास्ट ठाइदी आ, मम्मी भाॼी वाॼी कटे रखंदी आहे हेॾो पो चाढे छॾंदा आहियूं गॾई।
हा
हा वरी पो फुल्का वुल्का मां मंझंनि जो अगरि केर खाईंदो आ जीअं मुंहिंजो घोटु वग़ैरह ईंदा आहिनि त पोइ पचाएींदी वगेरह ममी च हलाईदी आ। मां खणी वेंदी आया पहिंजा।
हा, हा-
हो ऐं पो शामयो ईंदी आयां पो ठाहींदी आहियां।
हा, हा।
हा डिनर त हलको ई ठहंदो आ वध में वध दलिया ठई वई कॾहिं
हम मंझंद जो मंझंद जो
न मतिलब रात यो रात यो हलको ई खाईंदा आहियूं दलिया वगैैर दाल चांवल थी विया हलका कॾहिं
हा हा।
ईअं ई खाईंदा आहियूं ऐं मंझंदि जी भाॼींदी दाल प्रोपर रोटी
हा।
बस उहई कंदा आहियूं वरी मम्मी किटी विटी बि जोॉइन कय कयल तन त वेंदी आ मम्मी किटी में बि
अच्छा घणी साल जी आहे तुंहिंजी सस?
मुंजी ससु आहे सां छ पंव पंवन